हेलो। हाॅं, की हाल चाल छै।
ठीक ठाक।
ठीक ठाक छै, पानि अहूँ सब दिस पड़लैये।
नैं इमहर नैं पड़लैये, अहाँ।
हमरा सबके बड पैन भेलैये आइ, बड बिहाड़ि खूब पैन। एकदम आ पानि भेलैय जतबा काल पैन पड़ै छलै ओतबा काल बिहारियो छलैए हबो छलैये। आ पानि खत्म भऽ गेलै आ फेर ओहने गर्मी शुरू भऽ गेलै।
हाॅं इम्हर पानि नहि पड़लै, एम्हर मेघ लागल छलैये लेकिन पानि नहि पड़लै।
नहि पड़लैय पैन नै, गर्मी छै।
हाॅं गर्मी छै। हम जखन स्कूल गेल रहौं तखने छलैये एकदम मेघ लागल।
अच्छा हाॅं स्कूल दिसका रास्ता केहन, सुखायल छलै।
हाॅं पानि नहि भेलैय बस मेंघ टा लागल छलैहे।
अच्छा, बेसी भीड़ भाड़ नहि ने छलै रस्तामे।
हाॅं छलैे जाम भीड़ तऽ छलैहे लागल।
ओ भीर सङ्गियो सब छलथि हे, अहाँके सङ्गमे कि असगरे छलहुॅं।
हाॅं-हाॅं-हाॅं सङ्गी सब छलीहे।
अच्छा छलीहे सङ्गी सब, स्कूलमे तऽ सङ्गी सब खूब भेल हेती नै? स्कूल कॉलेज मे तऽ लोक के खूब संगी होइ छै।
एक दूटा भेलैथ।
अच्छा, भेलैथ ने। हाॅं, आ करतेवतामे नहि कतहु गेल छलहुँ अहाॅं।
नहि छलै है तऽ, लेकिन हमसभ नहि गेलहुँ। बस नहि, मां ए टा गेलखिन।
करतेवतामे नहि गेल छलहुँ, कतौ लगोमे जे करतेवता किछो मूड़न, उपनयन, बिआह।
हाॅं मूड़न छलै हे तऽ ओहिमे गेल छलहुँ।
गेल छलहुँ ओ मोन लगलै, भोज-भात भेलै। हाॅं, अच्छा। हाॅं, केहन की तरकारी तीमन भोज भातके।
छलैहे, चारि चारि- पाँच रंग के तरकारी।
अच्छा अपना सभके तऽ तरकारी में त तरकारी मे त अपना सब के सबसे सुंदर रहे छै, बेसन के तरकारी रामरूच। बड सुन्दर होइ छै, हूॅं। केना बेसनके तरकारी बनैत छै, राम रुच से अहाँके बुझल अछि।
हाॅं बे बेसनमे अथि कि कहै छै रिफाइन या घी दऽ के बनै छै। ओकरा साइन दियौ, हाॅं तकर बाद ओहिमे किछ मतलब गरमो मसाला सब दऽ सकैत छियै।
अच्छा गरम मसाला हिंगो।
हाॅं, हिंगो।
ओ आ बादमे फेर पइनो दैत हेबै ने पइनो दऽ कऽ सनैत हेबै ने।
हाॅं बादमे पइनओ दऽ के सनैत छियै।
अच्छा पहिने ओकरा सभटाके गरम मसाला हिंग आ ओ अथीके घीके मिला दियो ओकरा
हाॅं लौंग दैय छिये इलाय इची दैय छियै, बड़ी इलायची आद ताद
अच्छा तखन सभटा के सानि दियौ, हाॅं हाॅं आ सनलाके बाद
ओकर, ओकर बाद ओकरा मतलब लोढा जेना बना के हाॅं गरम हाॅं तकर बाद तऽ गरम पइनमे दियौ।
अच्छा।
हाॅं तकर बाद ओ कनिक सिद्ध जेना भऽ जायत
हाॅं। तखन अच्छा, तऽ ओकरा ठंडा कऽ के कटैत हेबै।
हाॅं ठण्डा कऽ केऽ कटै छियै।
अच्छा ठण्डा कऽ कऽ कटलहुँ ओकरा, हाॅं आ तखन ओकरा ओकर रस बनेलहुँ झोड़ केलहुँ, हाॅं।
झोड़ केलहुँ।
अच्छा झोड़ोमे वैह मसाला पड़ैत हेतै, गरमे मसाला। सैह ने गरम मसाला, धनी बुकनी सएह सब, हाॅं। आ तखन ओकरा बादमे जा कऽ छौंक दियौ, नै।
हाॅं बादमे जाके छौंक दियौ, वैह घी टी दऽ के।
हाॅं, घी जीर सभ सभटा, सभ मिला कऽ छौंक दियौ। सीख लियऽ, अपना सब के मिथिलांचल के खूब सुन्दर तरकारी भेलै ओ, नीक लागैत रहे छै। खाइमे, निकहा तरकारी भेलै, हाँ। आ भोजो भातमे अपन सभके ओ जे कर्तेवता होइ छै, ओहिमे जे भोज भात होइ छैय ओहिमे ई तरकारी रहिते ते टा छै कियाकि सबके बड़ पसिन्न छनि ई तरकारी।
हाँ और अहाँके इरहड़ बनबै लऽ अबैये।
नै हमरा इरहड़ बनबऽ नै अबैये, ओकरा सिखऽ ले हमरा बड मोन लागल अछि। लेकिन बनै सुनैत छियै उड़ीदके अथीके बनैत छैय उड़ीद दालिके अथिके लेकिन हमरा ढंगसे नहि अबैये। कनी मनी कहलथि माँ तऽ एकरति सिखलहुँ, लेकिन कहियो हम बना कऽ नहि देखलियै आब जखन बना क देबै, सुनै छियै ओकरो जेना ई बेसनके बनै छै रामरुच, तहिना कहाँदन ओकरो लेकिन ओकरा सिलौट लोढ़ी पर पीसल जाइ छै, आब तऽ ओते मेहनत लोक करितो नहि छै, सिलौट लोढ़ी पर ओकरा खूब कम पानि दऽ कऽ खूब ओकरा पीसू, रुखसँ एकदम बेसी ओहिमे पानि नहि दियौ आ तकर बाद जाकऽ ओकरा करू, तखन ओकरा जा कऽ ओकरो कहां ओ लोढ़ा ही्ंग दियौ तकर बादसँ आद दियौ से सभ दऽ कऽ ओकरो लोढ़ा बना कऽ कहांदन पानिमे सिझायल जाइ छैय आ तखन जखन ओ कने हल्का सिद्ध भऽ गेल तकर बाद जा कऽ ओकरो ठंडाके ओ लोक हाँसुओ लऽ कऽ या चकुओ लऽ कऽ ओ एते तटा गोल-गोल काटि लीयऽ ओहो कहादन तेलमे तरल जाइ छैय आ तहन ओहिमे सभटा मसाला गरम मस सला तखनसँ अथी धन्नी बुकनी मिरचाइ बुकनी जिर तीर सेसभ द क ओकरा झोर द क बना लिअ आ तहन ओकरो छौंक दियौ। लेकिन हम कहियो बनेलियै ये नय हम सोचै छियै जे एक दिन बना क देखबै।
हम बनाके देखबय एक दिन और आइ खेनाइ सब की भेलैय।
आइ खेनाइ सब भेलै आइ तऽ हमरा ओना अथी छले आइ त्रोदशी छलैया त आइ तऽ हमरा ख खेबाये के नय छलै हे तहन हम आइ लेकिन बनलैया भात दाइल आलू के भुजिया बनलैये, भटा अदौरी के तरकारी बनल छलैये या हमर आ बौआ सब लऽ बनल छलन हें आ छोट की ओ जे छथिन बुच्ची तिनका लए बनल छलनि आलूके सना हुनका आलूके सनेटा नीक लगै छैन। आ चरौड़ी तरल त ओ ओ खेलथि है। त हुनका सब लए सएह सब बनलनि।
हमर सबके घरमें त वएह दाइल भात बनल छलेय और
अच्छा हाँ।
हाँ बस ओतबे बनलै। साग बनबै ल अबैया लेकिन माँ बनबैए नहि दैय छथिन।
अच्छा नहि बनबऽ दैय छथि न।
नय।
हूँ-हूँ।
तैयो हम कोनो -कोनो किछो- किछो बन बनाइए लय छियै।
हाँ किछो किछो आ बैसलमे लोक की करतै कतेक काल लोक पढ़बे लिखबे करतै किछ-किछ त काज केनाइ जरूरी रहै छैय ने तय दुआरे बीच- बीचमे किछ- किछ भानस बनेनाइ सिखबाक चाही। ओहो सभमे नीक लगैय छैय किछ- किछ सीखबाक चाही कखनो भानसे क ली
तरुआ- तरुआ तरय छियै। तिलकोराके आलूके त सभके हाँ।
आ सोहारी बनबै छियै कि नय।
हाँ सोहारी बनबै छियै। अखन रातिके हाँ ड्यूटी रहैये किछ।
अच्छा हँ, त सोहारी बनब, हँ सोहारी बनबैमे रहैया ने हँ। सोहारी बनबैमे नीक लगै छैय, हाँ। आ गर्मीमे पसीना चुएत रहैय छैय, ओकरा हाथ ल कऽ पोछैत रहू, आ बेलैत रहू रोटी आ बनबैत रहू बड नीक बड नीक लगै छैय हँ, आ ए तेय मे जेतऽ ठाढ़ भऽ क बनबैके रहैय छैय ततऽ आरो लागैत रहै छैय कि जेना डाँड़ टुूटि गेल। बड डाँरमे दर्द करऽ लगैय छैय, हमसभ त उतैर लय छियै चूलहा।
गर्मी, गर्मीमे सोहारी नामके चीज एबे किया केलै।
हँ सेह ने ओ सोहारी के हमर एकटा दियादनी छथिन ओ नाम रखने छथिन जे आ चौरपनिया एते हेते आटा ल के बैसु आ ओ बनाउ।
तहियो कम भ जाइ छैय। तरकारी बनबैमे त नीक लागैय छैय।
हँ, तरकारी बनबे मे नीक लगय छैय छैय हँ दाइल बनबैमे नीक लगय छैय भातमे ओ सब की छैय अहाँ चढ़ा दियौ त कतौ इमहर आमहर घुमियो लिअ। त भ जाय छय छै, मने एम्हर आम्हर घुमि टहर लिय त भ गेलय, आ ई ने त ठाढ़ रह परय छै न। हँ, ठाढ़ बनायब त, ठाढ़े बैसल रहू, नहि अगर बैस क बनेब त तयो ओकरा, ओ एक्हि नजरि ओकरा, बोगुला जेना ध्यान देने रहियो। से छै हुं
आय हमर घर मे त चिक्स नहिये छै, त, आइ त पता ने की बनते,
हँ, तहन तऽ आइ भा, तहन त आइ भाते बनतै।
हँ, ओना तऽ, पापाके त अथिेये छनि, भोजे।
ओ, अच्छा, पपाके भोजे छनि, तहन तऽ पप्पा आय भोजे खाय ले जेताह। आय त पपा एकदम, रंग बिरंग के खेनाइ सब देथिन
लेकिन नहि ओत मतलब ओम्हरका छियै त, ओतेक नहि ओम्हर खाय छय बस दे कैबजेथिन हूंउ
कैल जेथिन
हंऽ उमहर नहि रहतय, और
हुंउ अब त और सभ त छै, अपना अखन करतेबतो सभ खूब छे, हमरा सभके, बियाह छै एक-दूटा। बरखी छै काल्हिखन, हमर सबके अपने टोलेमे बरखी छ। त काल्हि खन, अपना सबके तऽ, ओहो सभ काज होइ छै त, बहुत भ जाइ छै ने, बरखियो में बड्ड विध- बाध होइ छै न।
हंअ।
त छै त, काल्हिखन हेतनि हुनकर अथी, सभ बनतनि खाजा माठ सभ बनतै, त फेर ओत जे जेबय हमसभ, त फेर खाजा माठ बनतय। हँ, सब मौगी सबके रहै छै ओ। त, मौगी सब ओत गेल, तऽ ओ उं आ टाग मे गुड़ द क, ओ खाजामाठ बनय छै, तकर बाद ओ, चुल्लौर बनय छै। त अपनासभमे, नीकमे बनय छै चुल्लौर त ओकरा लोक गोल -गोल बनबये। एहिमे जे होय छै से गुड़मे ओ बनय छै ओनाहिये, लेकिन ओकरा किछो मे लक एनाक थोपि दियौ, मने अरिया में सूपमे, किछो मे, कोनिया मे, किछो मे, थोपि दियौ, ओ बनै छै, तिलबा बनै छै, कारी तिलके। सभटा ओनाहिये होय छै, दूटा- तीन टा डाली सले सरियाएल जाय छै। एकटा गो जकरा की, अपना भगवती लगमे देल जाइ छै, जेकरा की कहल जाइ छै, अपना सबमे गोसाउनडाली।
त खराबो में, भगवती के लग मे देल जाय
हँ खर हँ नीको में देल जाय छैन, खरापो में भगवती ले, भगवती में दुनू में देल।
त एम्हर त मतलब कोई मरै छै, तखन तऽ नै न जेबाक चाही, भगवती लग।
नै त, ओय दिन त जे आइ मने जहिया होइ छै, ओकर अथी ओहि स एक दिन पहिनेहे न लोक अथी -त थी क लै छै त, ओ पूरा ठीक भ जाइ छै, आ प्रात भेने जहिया हंऽ तकर बाद, हँ जहन दीप जलि जाइ छै, साँझ गेल, तकर बाद -तकर बाद जा सकै छै। से छै, त सैह भऽ जाइ छै, हँऽ हं हँ तकर बाद भोजो हैत। तऽ भो इम्हरका तऽ भोजो बड्ड सुन्दर होइ छै, राम रूच रहिते छै छय। आ छअटा, सातटा एगारह टा तरकारियो रहितै छै, अपना सबके साग, सन्ना, भुजिया। एतबा तऽ रहिते छैय तखन डालना भेलै।
मुठिये चूड़ा मुठिये चूड़ा मुठिये चूड़ा मुठिये दही
से सब सबटा रहिते छैय से सब से रंग बिरंग के रहिते छैय खेनाइ-खेनाइ के तऽ कोनो हँ माछो अपना सभके तऽ आब भोज-भात में माछो रहिते छैय न माछो आ मउसो दुनू चीज।
हाँ।
हूँ आब अपना सब के नहि एके दिन ई बरखी के भोज छैय एके दिन हेतै।
ओ अच्छा ई
हँ बड़खी छैन ओ पोरका साल एक आदमी छथिन हमर एकटा भैसुर होइत तथिन से मरल छलखिन हैं तऽ हुनकर आबे बरखी ई पहिलुके बरखी छैन। तऽ से हेतै एकटा ई एकर भोज हैत तकर बाद तऽ फेर बियाह हो सब छैय। नवम्बरो में बिआह छैय तऽ ओ ओहो में हेतै।
हाँ हमरो सबके दिस छैय इम्हरो हमरो दीदी के छैन बिआह।
अच्छा।
ओहो में हमुसब जेबै।
अच्छा तहन तऽ ओ सब बेटी बियाह के तऽ लोक तैयारी पहिलेहे सऽ करऽ लगै छैय बहुत दिन पहिलेहे तऽ हँ हँ खूब उत्साह से लोक तैयारी करै छैय तऽ अहाँसभ तऽ उत्साहसँ खूब तैयारी करैत हैब जे दीदी के बियाह में जेबाक अइ।
हँ तैयारी तऽ छैय आं
हँ गामेसँ बियाह हेतै।
हँ गामेसँ बियाह हेतै।
आच्छा गाम सऽ बियाह हेतै तहन तऽ बड्ड नीक हेतै हँ।
जैब वएह कुम्हरम हेतै ओय में जैब ओय दिन।
हँ अपना सभके कुम्हरनो बड नीक लगै छैय देखय में नहि पोखैर में।
तऽ लगैया व्रत रहतै ओय दिन देबउठान रहतै।
हँ देबउठान
तऽ हमसब सैह हमसब एतऽ अ भगवान उइठ जेथिन।